हलो जय झूलेलाल! दीदी।
जय झूलेलाल! कीअं ठीकु आहियो?
हा, हा, मां ठीक आं, ठीक दीदी राज माणीदां हा, हा, रात जी माणी ठही वई।
हा, हा
खोड़ सुठो, और दीदी तव्हां खां असां अयोध्या मां, तव्हां काथा ॻाल्हायो ता?
असां दिल्ली मां।
अच्छा, दिल्ली मां। दीदी उहो ई मां सोचां पई, तव्हां सां मां अज पैंजे मथों विश्वास जेको आ जेंखे आत्मविश्वास चईंदा आयूं, उन्ही जी
हा, हा, हलो, हलो, रची वेंदी आ। हलो, हलो, आवाज़ अचे थी?